हेलो।
नमस्ते।
नमस्ते, की हाल छी अहाँके?।
सब यहाँ के हाल चाल निक ई छीयै और रउवा बताई रउवा हाल काल कैसन बा छी।
हां -हां एनहु के सब नीके छी, अहाँके बड़ा याद आबे छै, अहाँ के बताउ ने कैसन छी।
हमके याद काहे करब छीयै रउवा हमरा याद कहाँ आबे छै झूठ न बोलै छै और बताए छै घर पर घर के लोक नीक छै।
हां सब नीक छै लेकिन हम सही बोलै छी अहाँके खूब याद अबै छी। उ हम का होल रहै छीयै कि अहाँ के एगो लइका चोंगा नाम रखे छै लेकिन उ लइका नु हमरा खूब बोले छै कि आब जो कोय केकरो शेयर मार्केट दियै सिखाइ छी।
नै हमर नै हमरा ई सब बारे मे बलुर छियै, हम सब कहाँ आबै छै।
आ पता न उ बोलै, उ बोलै छै। उ जे लड़का के सिखाय छीयै नै ओ लड़का हमरा फोन कर के बोले छै उ उ जे चोंगा भाय छै उ हमरा ऐसन शेयर मार्केट सिखाबै छै कि हमरा समझे न आबै छै उ हमरा लागै छै की अब पाँच रुपया जीतल तऽ लागै छै कि सौ रुपया हारिए जायब ऐसे बोलै छै उ।
दिमाग थोड़े लगाय छै, पैसा खराब बर्बाद करै छै, काम ओ समझ आबै छै ई सबके बारे मे नॉलेज हइ। छलै नै चल जाइ छीयै पैसा लगइ छै। तो का छै तऽ पैसा दै छै कि नै। छोेड़े के बात ई बात के एकदम करै छीया। बताई हमे की नै हो गेल छीयै।
भऽ गेल खाना पीना अहाँके भऽ गेल छै खाना पीना।
हम हमरो खाना सब हो गैल छै अभी, खाना खाइ छी ओर बताई की घर परिवार मे सब निक छै, माय बाप
ए जी सब निक छै, कोनो के तै को दिक्कत नै छै भाईजान, आदत तहना अहाँके उम्म मम्मीजी पिताजी सब नीक छै।
सब नीक छै सबके तबीयत और बताई की कहू घुमै जाइ छीयै कि नै घरमे रहै छीयै।
जी हम तऽ घूमे खूब जाइ छी, अहाँके हम बता दू हम ओय दिन एतना दूर घूमे जाइ छी ओतना दूर घूमे जाइ छीयै कि हम एकदिन भुलाईयै गेल रही छी फेर हमरा समझमे आब ओ भुला जाइ छीयै उ नै रास्ता रास्ता याद रहै छै फेनोो भुला जाइ छै क पता का है।
आ द को रहलन ब रहल छै।
आ।
हलो।
मतलब कि नहि भुलाइ छै कि।
न सुनाइ देबै छिय हम आधास ने भुलाइ जाइ छियै रब।
खाली। आओर बताय न हँ बोलाय छी न नहि देबै छै। न सुनाइ दे छ की आवाज।
न आवाज आबै छै हम ई पूछै छियै के रआधास कमजोर हो गेल बै छै का।
जी आवाज आधास त कमजोर न होइ। लेकिन जानै छियै हम बादाम। खूब खाइ छी।
तदरव दना । किस किया ने होइ छै।
अरे पता न हम की जानू हमरा दिमाग त काय न होइ छै।
र ओ दिमाग के बहुत चेज छै। कोन ब छल ओ की ज अिय। दिमाग। बहुत तेज छीए।
जानै छी।
हं।
तब तऽ ठीक छै अहाँ हमरा जानै छिय तऽ कोनो बात नई।
आओर बताै छै सुनै छ कि कम्प्यूटर कीनै छै की ले छै।
न हम नहि की रहै छी। छी अहाँ लोग बोलबे नहि करै छी कुछो तऽ हम की कीनू।
कोन न बोलय छै बाबूजी।
न अहाँ सब पिताजी तऽ बोले छै कि खरीद ले छै पिताजी कछो नहि बोले छै पिताजी को खाली परेशानी देबे छै।
त कम्प्यटर चला आब छै।
जी हम तऽ कम्प्यूटर चला लेबे छी खूब बढ़ियां से।
तऽ जरूर च आइ छै कं्प्यूटर तो जरूर कम्प्यूटर किनै छै। ओरा दिक्कते नहि के की नहि छै।
जी अहाँ सही बोलै छीिय हम जरूर खरीदै छी लेकिन तनी दिक्कत हो गई छै।
तर हमरा पैसा कम प पसन्द प।
हमरा तऽ अहाँ जैसन दे दू ओैसने पसन्द छै लेकिन हमरा तऽ तनि बड़का कम्प्यूटर खूब पसन्द छै।
ओ तन बात। कम्प्यूटर किनै छै ने त बढ़िए कम्प्यूटर कनै छै कम्प्यूटर सब त एक बार कनै छै बार बार चीज नहि किनै के छै सब चीज बार बार थोड़े कनै छै। तऽ बढ़िए दे के किनै छै।
इ बात इ कह छै। छी अहां के।
इस कम्प्यूटर बारे मे सब जा जानकारी रहो, बात रहो, बस बाजै छीयै, बाजै छीयै।
जी हमरा बस संग ओतनो अभी नीक से न आबै छै चलाबै लै। लेकिन जतना सीखे के चाही ओतना सीख लेबै छीयै जे से मोबाइल जे केकरो पास न रहै छै फेरो मोबाइल के चलावे मोबाइल चलावे ओकरा आबे छै अ और सही हमरा पास अभी कंप्यूटर तऽ न छै लेकिन हमरा कंप्यूटर चलाबे आबे छै अ जब ओकरा पास मोबाइल अच्छा आय जाय छै तऽ उ कैसे मोबाइल चलावे लागे छै, उसी तरह जब हमरो पास कम्प्यूटर आ जाइ से तऽ हम ओसे ही कम्प्यूटर चलाबै छी, अहां समझे छी।
हां ई तऽ बात मे सौ परसेंट सही कहै छी।
जी हम हमेशा ई सौ प्रतिशत सहीए बोले छी, हम कबो हमरा गलत बात बोलले देखे छीयै अहाँ नानू देख
नै गलत बात लेकिन पुरा देखय छी अहां बड़ झूठ बोलै छी।
ऐसन बात छै।
हां झूठ रउवा काहे बोलै छीयै, झूठ झूठ नै न बोलै छीयै।
अच्छा तऽ। ठीके छै तब की
त रउवा, त रउवा क बार र गिनती करी। छी की नै क बार ई झूठ बोलै छै।
न हम लेकिन अहाँके हम किछु झूठ बोलै छी किया तनी हमरो गिनवाव न हमरा यादे नै आबै छै हम कते अभी अहाँके झूठ बोललै छी।
त घेर रातमे घेर रउवा रउवा झूठ के डायरी प लिख हय छै आर रउवा लिख के फोटो घीच के हमरो मैसेज करे छै रा रात बिरात त रउवा याद करे छै का का झुठ बोलै छीयै।
ठीक छै हमरा तनि खूब याद करबाबै छै कि हम केतना अहां से झूठ बोललै छीयै कियाकी हमरो नै तनी जाने के बाद कि हम अहाँ लोग से की की झूठ बोलै छीयै ठीक।
हां और बत जाइ छीयै कही घूमे के प्लान बनाबै छीयै न गर्मी के छुट्टी मे कही हमके लै चलै छी।
न अभी तऽ हमरा घूमे के ओतना प्लान ने हे। बनाबै छी।
रउवा ए सुनै छीयै नै रउवा गाड़ी चलाए छै, गाड़ी चलाए छै, गाड़ी।
नै हमरा नै आबै छै गाड़ी गाड़ी चलाय ओतना नीक ढंग से। ए हम सुनय छीयै सुन सुनू न, सुनू न। हम सुने सकै छी की एगो इलेक्ट्रिक बिजली वला मोटरसाइकिल खरीदे के सोचै छी, एक लाख चारि हजार मे देबै छै। आ एक सौ पचपन किलोमीटर ओकर एस स्पीड छै।
ह त हमी त बोल कहै छै की रोउवा मोटरसाइकिल किने चले, किने छै हमरो चलायना आबे छै, रउरो मोटरसाइकिल उठ
एतना हमरा बीज बिजली वला आबै छै चलाले, बिजली वला तऽ साइकिले जैसन रहै छै।
एता हवा नहि चलाय छै, रूउवा साइकिल से म मोटर साइकिल से अब सीख ले छै।
ए तऽ ओ जाने छी ओ कैसन होकै छै बिजली वला, ओहिमे खाली स्लेपटर रहे छै, स्लेप ट्राय के लेबे छै तऽ खूब भागे छै आ जब भी स्लेटर नहि लेबे छै ओ रह जाइ छै। ऐसने नहि उकै छै।
एक्सीडेंट के डर नहि रहै छै।
एक आत से किरत चलाबै छै तऽ ओहिमे एक्सीडेंट के डर रहे छै तऽ मोटरसाइकिल चलाबे तऽ आभी एक्सीडेंट के डर रहै छै। अहाके नीक ढंग से आ आबै छै चलाबे तऽ नहि रहै छै।
आओर ओ ते बात सइ सौ प्रस सही कहै छै। रोउवा से सलाय आय कहि लिये छै।
हम सोचै छी अभी अभी अब सोचै छी अभी देखे छी की कैसन होकै छै की होकै छै अभी हमरा जरूरी पड़तै तब ने लेबे छी।
ह तऽ पर दीपावली के शुभ अवसर मे लिय छै आओर
न दिक दिक्कत ई होइ छै कि अगर इलेक्ट्रिक बिलो लेै छी तऽ अपन शहरो बालू खराब होइ छै के बड़ा दिक्कत होइ छै।
सब रिपेयरिंग रिपेयरिंग हो जाइ छै कम्पनी रिपेयरिंग कर दै छै।
तऽ कम्पनी ओकर जे ने रहै, ओ उतना दूर ले जाबे के ने होइ छै, अहां नहि समझै छी।
ए जादे दूर न पड़े छै, इह तऽ न इ कम्पनी रहै छै। पता लगाय छै त दु दी पा अथी दीपाली के शुभ अवसर पर गाड़ी ले छै।
ठीक। आओर सब अहाके नीक छै आ और सब आ अपने के माताजी पिताजी सब नीक छै ने हुनका धूप उप ननु लागै छै।
हँ सब नीक छै, माता पिताजी के तबियत सबलोग के नीक छै। आऔर बताई की रौवा गाड़ी में सबसे अच्छा कोन पसन्द छै।
अ हमरा तऽ सस्पोर्ट्स बाइक ई सब बीस बाइस लाख के बाइक खुब पसन्द होइ छै ओ हमरा ए ओ बैठ के घूमे में एतना मजा आबै छै इतना मजा आबै छै कि हम सब चीज हम तऽ सब अपनो मे देखै छियै कि हम उहे खाली बाइक चलाबै के।
बहुत महँगा
का हो गैल छोड़ू न। ए अब हमनीके शहर मे नु खूब महंग महंग गाड़ी देखै छै।
केतना के।
ए सत्तर लाख दू करोड़ तीन करोड़ ऐसे ऐसन बिकै छै हम तऽ हमरो गाँवमे ओ दिन हमरो गाँंव मे तीन करोड़ के गाड़ी जाइ छै।
पाग भाय का झूठ बोलय छी।
हम अब झूठ बोले छी तऽब मानलू हम अहाँ से ई झूठ काहे बोले छी हम तऽ बैंगलोर मे देखबे करै छी उतना महंग महंग गाड़ी तऽ हम यहा पे झूठ क्यु बोले छी। हमी एगो नाच देखलहु हमरा साथ हमरा साथ पूरा दोस्त लोग देखै छै ओ दिन सहिमे ने झु - ना बोलै छी। चलू ठीक छै आब। न तऽ इहाँ केहन बात करै छी।
ठीक छै।